हेलो
की हाल चाल
ठीक छै। अहाँ कहियौ?
हमरो ठीक छै। की करै छी?
नहि कथहु अखने किछु देर पहिले खाना खेलहुँ हेँ। पड़ल छलहुँ हेँ। अहाँ की करैत छी?
खाना खेलहुँ है नहेलहुँ धोएलहुँ, खाना खेलहुँ, बैसल छी। मौसम केहन ओतऽ का?
मेघ लागल ये पानि हत बुझाइए
सेह मेघ लागत है क गर्मी कनि कम अए
हाँ हाँ
इमरो ओ हाल छै, मेघ तऽ लागल छै। कनि पानिओ पड़ल छलै।
हँ हँ, दिसि पलल छलै एमरो।
हँ खाना खेलहु?
हँ हम खेललहुँ। अहाँ कीसभ खेलहुँ हेँ?
दालि भात अलू मुरौरी के सब्जी पापड़ अचार।
अच्छा हम हमरा तऽ कहने छलहुँ जे हमर चाची मरि गेल छलखिन, ते हुनके भोज छलै आइ। तऽ हम खे हम खेेलहु हें भात दालि सब्जी परवल आलूके पापड़ से सब खेलौं की करै छी कह
किछ नहि
ह हँ हबा बहै छै आय
हँ बच्चा सब एल स्कूलसँ
हँ
ए कते क्लास में पढ़ैय
नहि नहि एखन हम अपने पढ़े छी
आयं
हँ
अच्छा अपने पढ़ै छी
हूँ
अच्छा अच्छा ह पढु मन लगा कऽ कतेमे गेलहुँ
ग्रेजुएशन कऽ रहल छी हम
अच्छा अच्छा बहुत नीक हँ अच्छा अच्छा तब त नीक कॉलेज पकड़ने छी
हँ हँ बढ़िआँ छै
मिथिलामे नीक छै ह आ
कतौ घूमऽ गेल छलौ कि नहि आय
गेल तऽ नहि छलौ आय लेकिन आब सोमवारी आबय वला छै महादेवके सोम
हू हँ
सोचै छियै फर्स्ट सोम मे कतहु जैतो बाबा के बुलाबा एते तऽ पहुँचे जेबै अहाँके
हम तऽ नहि सोचलहुँ हेँ एखन लेकिन सोचबै आबि तऽ रहल य सोमवारीसभ
ह अहाँ तऽ पाँचो सोम करै छी ने
हँ हम करै छी अहाँ
पाचों नहि करै छी लेकिन अहाँ अयबेर सोचलियै करबै ह हँ बाबा क केनाइ जरूरी रहै छै
हँ
उएह कनि दिक्कत भऽ जाय छै मंगलवारी करय पड़ै छै ओकरे परात भेने सोम सोमके परात भेने मंग
सएह बड़ दिक्कत छै
हँ दुनू भगवान के दू दिनका स ही होइ छै दुनू टाइम स परै छै
हँ
फला रातमे कहलिअ शाममे कनि आ फेर प्रात भेने मंगल मंगल मे नीक रहै छै अपन रति प्याज लहसन माछ मीट ई सब छोरिक
हँ स‌एह बात छै
कनि महादेवके सोमवारीमे दिक्कत भऽ जाइ छै भक्त सभके आहेन तऽ नही कुछ है
त एयमे त छै
चिने मङ्गल
हँ ह मंगल करै छी
हुँ केहेब की करबै भगवाने पार लगबै छथिन सबके
ह
कपड़ा तपड़ा खरीदे ने सोमार के ल लेल
अखन तऽ नहि लेलहुँ हेँ एखन लऽ लेबै अहाँ
एखन छै टाइम पन्द्रह दिन दस दिन ब अथी छै ने ओहिमे हरिअर भगवानके प्र हरिहर चूड़ी अलता मेहन्दी
कपड़बो हँ
हँ तऽ नीक रहल
हरा भरा रहै छै
सबटा मौसमो तेहन ए देखते छियै कखनो रौद भेल कख कखनू पैन भेल कखनू बिहाड़ भेल
सएह बात छै
नीक रहै छै आ ह साह हेलो कते छिय
हम तऽ घरेमे छी कतऽ रहब
घरमे
हँ अहा
हम घरेमे कतऽ जाय एखन एहन बारिश के मौसम मे आबऽ दियो बाहर केसब तहन सुतल जेतै कतहु
नीको नहि लगैत छै गर्मी मासमे खूब आबै ठण्डामे नीको लगैत छै
हाँ हाँ गर्मीमे
ह
अपन सब के लाइट कटि गेल बारिश भऽ गेल तऽ गाँव घर मे बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै
से तऽ छैहे लाइट के तऽ बड़का भारी समस्या छै
हु हु
लाइट के ओतऽ बड दिक्कत रहे छै गाँवमे
की फुहीं परल या तऽ डर भऽ गेलखीन
किछ लिया नहि लिया गाँव में लेकिन इनवोटर ला लिया सब समय
हँ हँ ह नहि तऽ जेनरेटर जे मटिया तेल पर के जे जड़ै छै आइ काइल मटियो तेल के तते छै
साह छैए
पहिने देखै छलियै मटीआ तेल लक रहै छलय तऽ आ लाइट नहि छलै तऽ डिबिया रहै छलै
पहिले के जमाना के बाते अलग छलै
आ हाँ हाँ डिबिया रहै छलै
हाँ
डिबिया से सबटा उजाला होइ छलै लालटेन स्टोप
हां आ
हु हु से सब रहल
तखन आब किछु नहि छै
दाम बढिं गेलै कह लाइट सब महगा मतलब बिजली बिल सब महगा छै बढ़िआ दे
ह खेनाइ सँ लऽ कऽ सभ चीज
ह सबटा बिजलीेए पर आ चूल्हो के सिस्टम गेल रहै जाड़े जाड़े ने बड़ महग
छैहे
लेकिन चूल्हा पर का जे खाना होइयै अपन सबके बेजोर
खुद्दी रोटी नून तेल से सब
हु चावल के रोटी अहाँ खुद्दी
हँ सब सँ नीक तऽ उ होइ छै हाँ
मरुआ रोटी तऽ जितिया में अपन सभ के माछ मरुआ रोटी
से तऽ फेमस छै खेरही के दालि के चट
बस हँ हँ ओ तऽ बड़ नीक नेबो गाइर कऽ बड़ नीक लागल घर रोटी खेड़ही चटनी हू
किछो पर ध्यानो नहि जायत ई खायत तऽ
बहुत नीक लगे रहै छै दुनिआँ में कोनो खाना मिल जाय ई सभ
इस ई सब बाहर में थोड़े भेटत
नैय नैय आब गाँवो में तऽ आब नहि मिलै छै एकर पहिले जमाना मे ई सब हरदम इहे खाइ छलै
सब चलि गेल गांव से सबटा धीरे धीरे गाछो वृक्ष सब सबटा कटै
केना कोनो पाबनि तिहार होयत ओहिमे जरूरी रहैय छै तऽ लोक कनि विध बराबर केलक नहि त एना एना तऽ नहिये लोग ध्यान में अनै छै
पहिले ह जमाना निक छलेय
हू से बात छै है
ओते मतलब नहि रहै छलै आब के सबके पर अखन एते नहि छै लेकिन गाछो वृक्ष सब एते काटि देलकै जकर कारण हवा सब नहि भऽ पाबै छै
बहुते गाँवो घर मे आ तते घर बनल जाइ छै
हाँ
हां घर पर घर घर पर घर आब दुइए चारि टा देखबै फूस के घर जे झाँझरन के टाट रहत छारल रहत खरस
आब ककरो नहि छै ओ फूस तूस के घर
पहिने रहे छले कते नीक लग को छल को छल घर अपने ठंडा ई सभ इमहर अपने ठंडा इन गर्मीके तऽ नामे नहि रहै छलै
सएह तऽ आब देखे छियै सबटा बदलि गेले
ह आ कनि छतके घोर मे तते गर्मी लागत
गरम भऽ जाइ छै छत जेके कारण बड गरमी लगै
हू खपरा के घर अपन सबके ओहि जमाना मे खपरा के घर बहुत नीक
हँ
हमर सबके छै खपरा लेकिन घर नहि छै आ देखय मे तते नीक लगै छै होय छै वएह मे रहितो किया कि जहन लाइट कटे छै तहन खपरा के ध्यान पड़ै छै
आब तऽ स्टाइल से लोग खपरा के घर बनवै छै
से हँ छतेवला मे खपरा वला डिजाइन दऽ कऽ आरो लाल कलर के संतरा कलर के पियर कलर के जे मोन से कह त देखै छियै अपन मिथिला हाट जे
हँ हँ मिथिला हाट गेलो हं की नहि घूमा
हां एक बेर गेल छी ओह मे गेल तऽ देखलै आहाँ गेल छियै ने
मिथिला हाट हम नहि गेलौ हं इ स प्लान बनल रहै लेकिन कैंसिल भ गेल हाँ
हमर सब के उमरे घर छै पासे मे ओकर एक घंटा लगै छै
अच्छा झंझारपुर दिसन
आइब तौ एक बेर हमरा फोन करितहु हमहुँ सब आबि जेतौ आहाँ सब एबतौ
हँ हँ ए बे करब
हमरा सब उर रहै छैय तऽ देखल सुनल जादा ओय गेल छी कते बेर से ओ कहब लेकिन सब किछ के पता ‌ अइ जानकारी ह चूल्ला तुल्हा पर खाना बनालय छियै
हँ ओतय तऽ सएह छै ओतऽ भनसाघर देखू
कते कते दूर के शहर के लोक सब आयत आ जा जे होइया अपन सबके जांत चलेत अथी सिलौठलोढ़ा पर मसाला पीसत ओकर पैसा लै छै ने उखरि समाठ रहत
जनकोपुर छै घूमऽ बला
मिथिले पुराना जमाना के सभटा रहै छै ह बहुत सुन्दर देखय मे मिथिला याद आइब जाइ छै पूरा पैठी सब जाहिमे चाउर राखै छलै माटिक के से सब
ह
फूसे वाला घर देखबै
जनकपूर द कहनो है ओहो बड नीक जगह छै घूमऽ के
तऽ प्रसिद्ध हय अपन सीताजी के
हू
हू सीता माँ के घर
मिथिला मे भेल छल विवाह भेल छलै हँ
हँ मिथिलामे शुद्ध मैथिल
एकदम कते सुंन्दर से देखायल गेल छै ओत सब चीज
पूरा होइ छै जेना भगवान शास छात छथिन
हँ बड़ नीक जगह छै ओ घूम के बड आनन्द आबे छै ओतऽ
ओतऽ जाय के बड मोन होइया
हू हम तऽ एक बेेर गेल रहू लेकिन फेर जायब हम मौका भेटत तऽ
ह जायके तऽ मोन होइ छै नेपालमे ट्रेनो चलैत छै ट्रेन स जायके